आएल छै
हमर ठीक छै अहाँके कैसन छै
सब ठीके छै तब अहाँके घर परिवार मे सब ठीक छै ने
हँ हमरा घर परिवार मे सब ठीक आओर अहाँके सब घरमे ठीक छै
सब ठीके छै तब अहाँके शादी के बारेमे की सोचली ह
हमे तऽ सोचिता न कि दिन बाद भैय के साादी छै तऽ तनिका दिन बाद हम अहाँकेँ जरूर कार्ड भेजबा देब तनिका दिन बाद
हँ तऽ अहाँ बुलायम तऽ हम जरूरे आयब ऐसे अहाँके भैय के शादी कहिय बा
हमर भैय के शादी अभिष बारह दिन बाद छै ओर हम अहाँके कार्ड भेज देब तऽ अहाँ अपन पूरा परिवारके साथ अबै छै
हँ हम जरूर आयब अहाँ कहली है तऽ हम अऐबे करब तब अहाँके भैया के साथी मे की की व्यंजन बनै छै
अभी तऽ हम नहि बोल सकै छी अभी काहे कि बारह दिन बाद छै अभी फाइनल नहि होइ छै अथि शादी से कुछ दिन पहिले फाइनल होइ छै तऽर ई हम नहि बोल सकैत छी आओर अहाँकेँ फेर खानामे की पसन्द छै
ओ हम तऽ सही तऽ हमरा खाना मे भ कचौड़ी मटर पनीर के सब्जी दाल चावल सब्जी इहे सब नीक लागलबै छै अहाँके घरे खानना पसन्द छै कि बाहर छै
हमरा तऽ घर के खाना पसन्द छै फेर अहाँ जब यहाँ आबै छैिय शादी मे तऽ अहाँके खाना मिलै छै अह टेंन ले अहाँके पूरी अथि पुलाव आओर अथि पनीर के सब्जी इहे सब मिलै छै
हँ ई तऽ बात अहाँ सहिए क द सब शादीमे तऽ इह सब व्यंजन बनबे करै वैसे मिठाइ बनी कि न
मिठाइ भी बा तीन चार प्रकार के टेंशन काईल अबईय छी अहाँ बस अहाँ अबै छीय अहाँके पूरा ख्याल हम रखै छी
हँ हम अहाँ बुरैली तऽ हम जरूर है
हँ आओर अहाँके की प्लान छै अहाँके तऽ कॉलेज से छुट्टी लेबे के पड़ैय छै तऽ आबे ले इहाँ
हँ ई तऽ बात अहाँ सहिए कहलिय कहब सर के से शादी में जाइके बा छुट्टी देबे ला तऽ
तऽ अहाँ लगभग सात आठ दिन के छुट्टी ले लेबै काहेकि तीन चारि दिन शादी होइ छै आओर तीन चारि दिन तैका यहाँ रह लेबै छै कितना दिन बाद अबै छै तऽ
हँ सोचब ई बारेमे कियक ई तऽ अब छुटी लेैबे के बादे न पता चलि केतना दिन रहैके बा ओहिसे अहाँ शादी के शॉपिंग कर लेली
हँ हम तऽ शादीके शॉपिंग कऽ लेे छी आहाँ नहि कएले छी का
नहि अहाँ तऽ हमरा अभीेए बतैली ह तऽ हम जायब अब एक दू दिन मे टाइम आ अहाँके भैये के शादी मे तऽ जायब अहाँ चलब हमरा साथे
हँ हम जरूर चलै छियै और अहाँ यहाँ अबे छियै तऽ हम जाय छियै मॉल त शॉपिंग ला शादी के तऽ अहाँ जरूर च चलै छियै तऽ हम अहाँ लए कऽ कपड़ा इसभ खरीद देबै छी
तब तऽ हम अहाँके एहसान गुजर रहम कि अहाँ हम ल कपड़ा खरीदू
हँ और बताउ अहाँके घर में सब ठीक छैयने आउर अहाँके घर में सब आबेला मानि जाइ छै ना
हँ हम कह हम तऽ सब मानिये जाइ अहाँ कहलियै तऽ हम जरूरे आयब
हँ आओर अहाँके घर में कब बताबैइ छै कि शादी में जाइके छै
उहे कल्हे आइे जे सब ताबे ताऽ सब कोनो शॉपिंग पे जाइ तऽ हम जायम
हां फिर और बता अहाँके दावत खाय अच्छा लगैइ छै कि न
हमरा तऽ दावत बड़ नीक लागेला वैसे मिठाई में कोन कोन मिठाई बनी
मिठाइ मे तऽ लाल मोहन स्पोन्ज आउरो एक दू प्रकारके बराती ला बनैइ छैइ
हमरा तऽ लालमोहन बड़ नीक नीक लागेला कोइ मिठाइ नीक लागेेला
हमरा तऽ ज्यादा रसगुल्ला पसन्द छै आओर अहाँके लड़कीके शादी पसन्द छै या लड़का के
हमरा तऽ दुनू के शादी पसंद छै
नीक लागेला आहां के कोन शादी नीक लागेला
हमरो सब के तऽ लड़किये के शादी ठीक लगै छै काहे कि लड़कीके शादीमे ज्यादा व्यवस्था रहै छै
ई बात अहाँ सहिए कहली
हां और फिर अहाँके शादी में की अच्छा लगै छै
हमर तऽ ह शादी में कहिली तऽ पहिले तऽ सजावट सजावट भए छै कोन व्यवस्था छै नई छै इहे सब पहिले हम गौर करेली अगर ई सब अच्छा रहल तऽ हमरा साथ बर नीक लागेला
ओ तब तऽ बहुते नीक बात छैइ और हमरा त शादी में सबसे जादा खाना पीना ही अच्छा लागै छैइ बहुत प्रकार के खाना होइ छैइ हमरा उहे अच्छा लगैइ छैइ
हँ ई तऽ बात आहां सहीए कहेली कह क शादीं तऽ बिन बनावल खाना मिले ला खाना नई बनाबे के पड़ैय तऽ एक दू दिन आराम रहेला
हंअ् और अहाँ ई बताबै छैय कि अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलैइ छैइ
हँ पढ़ाइ लिखाइ तऽ ठीके चलैइ छैइ अहाँ अपन कहू अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलैइ छैइ
हमर त तैहि दिन से पढ़ाई लिखाई अच्छा न चलैइ छैइ बहुते तबियत खराब हो गेल छैइ त हम न पढ़ पाबे छै
हँअ ई तऽ बात अह सहिए कह तबियत खराब हो गेल तऽ पढ़े के मने न करेला
हँ आओर अहाँके घरमे सब ठीक छै
हँ हमरा घरमे सभ ठीक छै वैसे अहाँके शादी में कोन कोन कपड़ा पेहने में अच्छा लागेेला
हमरा तऽ जींस शर्ट अच्छा लगै छै अहाँके की अच्छा लागै छै
हमरा तऽ लहंगा इहे सब बड़ नीक लागेला
आओर अहाँ बताबै छी अहाँके उ दो छोटा भाइ छै ओकर पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै
ह छोटको भाइ के पढ़ाइ ठीके छै चलै छै अहाँके छोटका भाई के पढ़ाइ कैसन चलै छै
अहाँ के नहि पता छिय क हमरा पास छोटे भाई न छै हमरा पास बड़का भाई छै जे
जा हँ गलती से बोला गेल त अहाँ के भाय तऽ शादी करै छै तऽ पढ़ाइ करी अथी न
नहि ओकर तऽ नौकरी हो छै ओकर नौकरी लाग गेल छै तब तऽ ओ शादी करै छै
हँ इहे बात अहाँ सहिए कहली वैसे अहाँके की सोचले छी अहाँ आगे पढ़के कथि बनब
अभी तऽ हम न सोचले छी हम जहाँ कॉलेजसँ जब निकलै छियै तब सोचै छियै कि कम्पिटिशन उम्पिटिशन के एगजाम के तैयारी करै छै अब तऽ बहुते अथी बेरोजगार हो गेल बा देश मे
हँ ई तऽ बात अहाँ सहिए कहली लेकिन अहाँके
हमरा हिसाब से तऽ अब बहुते कम्पीटिशन बा बहुते बच्चाके आगे छोड़ि कऽ जायके छै बहुते बच्चा ई सब एग्जाम मे अथि लेबै छै शामिल होइ छै हर हमरा हिसाबसँ हर कैटेगरी मे कुछो पढ़ाई हो खेलाइ हो किुछु स्पोर्ट हो ओ हमरा हिसाब सँ ओ सबय बहुते कॉम्पटिशन हो गेल छै
हँ ई बता सही कहलि लेकिन अहाँके कम्पिटिशन के पढ़ाइ करै ला बड़ मेहनत करेके पड़ी
हँ अहाँके बात सही छै आ तब बहुते बच्चा बहुते पढ़ै छै हम तऽ देखै छिय कि इंडिया के टाफेस इग्जाम ह यू पी एस सी आथी आइ आइ टी ई सब निकाले छै बहुते बच्चा
हँ हँ त सोचली जे कइसे सब आइ आइ टी यु पी एम निकालेबे ला दुए घंटे दुए घंटा पढ़ लेबे त हम लगेला कि आब हम मर जाइब बाप रे बाप सब कैसे बारह बारह घण्टा दस दस घंटा पढ़ लेबेला
हम तऽ डेली तीनसँ चारि घण्टा पढ़ैत छियै लेकिन हम टॉपर के देखले छियै वीडियो ओकनी बोल छै कि हम सोलह सोलह घण्टा पढै छियै हमरा समझ न आबै छै कि सुते कैसे छै खाय कख छै
तऽ हम नहि सोचे रियै वैसे हमरा गाँव मे कोनो टोपर बच्चा नहि छै नहि तऽ जरूरे पूछती ओकरासँ कि अहाँ टॉप
हँ आओर अहाँ बता तऽ ओइ छै अहाँके पापा की काम करै छै
आ हमर पप्पा तऽ ह कहली तऽ हम हमर पापा तऽ उहे बाहर कमबै आ अहाँके पापा की
हमर पापा तऽ किसान छै और अहाँ शादीमे पप्पो के जरूर ले आबै छै
हँ हम अपन सब
परिवार के ले आयब ओहिसे अहाँके कोनो दिक्कत न नु होय हम अपन पूरा परिवार के ले आयम तऽ
म्हा दिक्कत की होइ छै अहाँ कैसन बात करै छियै ओमे दिक्कत के बात की छै ओ त सौभाग्य के बात छै कितना दिन हो गेल बा अहाँके मम्मी से पापा से मिलल छै और छोटका भैयवा हां अहाँके ओकरासँ कितना दिन हो गेल छै ओकरासँ मिलला और अहाँके जो ओ और बोलै छै कि अहाँके घरमे सभ नीक छै
हँ नीके छै भविष्य
अहां
के पढ़ाई ठीक चलै छै न
हँ हमर तऽ पढ़ाइ लिखाइ ठीक चलै छै अहाँके नीक चलै छै का
हँ हमरो ठीके छै ठीक बा त अहाँ से हम बात अपने बात करब अहाँ से बात कऽ के बड़ नीक लागल
हँ ठीक छै हमरो बहुते काम छै शादी के तऽ फेर अहाँ जरूर आबै छियै हम कार्ड भेज देबे छियै मोबाइले पे
हँ हम जरूर आयब ठीक